हलो! हां, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, भेण! ब, भहण विकी त गलाह ई। विक्की विक्की भेण, नयो नंबर तई मुंजो।
अच्छा, इयो नयो नंबर वरितो तई छा भला?
हां-हां, ही नयो नंबर वठियो आ। सेव करे वठिजें।
अच्छा-अच्छा, ठीक आ, पो इहो नंबर मां सेव करे ती रखांए पई तुंजो।
हां, तॾी मां फोन मिलायमै मां नयो नंबर ॿुधाए तो रखां।
हां-हां, सुठो कइ भाउ न त मां त पुराणे नंबर ते मिलाए-मिलाए परेशान थी वञा आहे।
ॿियो नाश्तो-वाश्तो थी वियो तई भेण?
काथे? अञा बस लॻण ई वारी हुयम नाश्तो ई खाइण बस, हाणे ठायां त खावां।
छा ठातो तई?
आलू जा पराठा, अॼुकल्ह सिंधीअ में त असांजा पराठा ई आहिन न।
हां, सिंधी में पराठा, दाल पकवान ठाइंदी कर न?
अरे न, ऐॾो वरी तरियल शै नथ थी वणें न था वरी न, मंझंदि जो उहो वरी आहे हल, भारी छोला भट टूरा! त हाली त, हल्को-फुल्को कुछ खाऊं न पराठो ई हिकड़ो बिना घीय जे पचाईंनी आयां।
अच्छा पर दाल पकवान त सिंधीनि जी मेन पसंद हूंदी आ न। अरे त रोज़-रोज़ बि त न वणंनि। हिते, अचु त हिकु त होटलियुनि में मिलीदानि दाल पकवान वठी ईंदो आयां बज़ार मां। केरु करे एतिरी मेहनत?
हा, अच्छा त पो बज़ारी पो वणंदा काॾे आहिन पापड़ जहिड़ा त पकवान हूंदा आहिनि।
अरे न न हिकु नई दुकान खुली आ सिंधी ई माण्हूं खोली तईं। उंजी घरवारी, घरवारी ॼाल ठाईंदी तस, घरा मां खणी ईंदो आ।
अच्छा!
पर इयूं आ उते ठाईंदो घट आ, त सुबुह सांड़ वञण पैंदो आ अठे बजे। न त नाइ ताणीं त ख़तमु थी वेंदा तसि।
त एॾी विकाम जंदा तसि छा, कि न मतिलबु एॾी ॿिकरी तसि, की माण्हूं ठाहींदे ई विकामॼी वेंदा तसि।
माण्हू त घटि ईंदा तसि, पर ठहींदो घटि आ क्वांटिटी।
अच्छा मतिलबु थोड़ो ठाहींदो हूंदो, ॼीअं विकामॼी वंञें रोज़ु। ॼो रोॼ ताॼो माल ठाहे करे त ॼोर जो रोॼ विकामॼी वंञें।
हा रोॼ ॼो रोॼ ताॼो बिल्कुलु ठाहींदो आ ठाहि तॾी हर जॾी मन हूंदो आ, फोनु करे रखींदो आहियांसि। हो मुंजे लाए, अलॻि करे रखींदो आ।
पैक करे रखे छॾंदो हुंदई, की न भईया ईंदो खणीं वेंदो।
हा दालि पकवान बढ़िया ठाहींदो तई, तूं अच त मां तोखे दालि पकवान खिलाईंदीम।
तोखे ॿि खादे ॼो ॾाढो शौक़ु तई।
छा कयाव हुअ जिंदगी में। हाणें ॿचोई छाहे, खा पी मौॼ कर ॿारु कमाइनि ता। असां वेठा हुंदाऊं।
हा इहो ॿि सुठो आ हाणें थीयाइन ॿारु वॾा, उहे कमाइनि असां खाऊं।
हा ॿियो न त छा। ॿियो माई-वाई थी वई तई?
त अॼु ठाहियो तंई छा दालि पकवान?
न न न अॼु कुछु न, अॼु त हिन पुड़ी आलू ठाती तीं घर में।
हा ॿुधाय कल्ह तूं आर्तवारु ॾींहुं दालि पकवान खादा हुंदई, अॼु पूड़ी भाॼी ॿई शयूं तरियलु-तरियलु
अरे पो ॿ ॾींहुं न खाइॿो संईं, ॿ ॾींहुं विर्तु रखिॿो।
मां त वरी कल हल्को-फुल्को पोहा ई ठाहिया हुया। हाणें तॾी हिन चई छोला बट टूरा पतो हो अॼु छोला भटूरा खाइणां इनि त हिकु ॾींहुं त हल्को रखंऊं। हा वरी कल्ह खिचड़ी ठाहींदमि राति ॼो। खिचड़ी ठाहे ॾींदीमांसि छोला भटूरा ॾींहुं ॼो खाईंदो। त राति ॼो खिचड़ी ॾींदीमांसि ताकी पेट खे ॿि त थोड़ो आराम खपे न।
पो खिचड़ी वड़ेंस ॿाॿूअ के
शौक़ सां खाईंदो तई मुंॼो ॿाॿू खिचड़ी।
त केड़ी खिचड़ी? सादा वारी कि भाॾीअ वारी ठाहे ॾींदी आंईसि।
न न सादा सादा, चांवर आंउं साई दाल विझी करे ठवंदी आ न ॼेक् त खिचड़ी।
हा सादा वारी, सादा वारी, मरीॼनि वारी।
असां वरी उहा न ठाहींदा आहियूं नरम जीअं न पांणीं तरे वेठो, इहो न ठाहींदा हियूं। ॼीअं चांवर ठवंदा आहिन न
हा हा।
ॿसि ऊअं ई चांवर, ॾही और आलू चवंदो आ ॿसि इहो ॾेई छॾ मुखे।
सही लॻंदो, मां खाई वठंदमि, त शौक़ु सां खाईंदो आ हियो खिचड़ी।
मुंझे इते त कोई खाए ई न खिचड़ी हियं। मुखे ही न वणें त ॿे ॿार छा खाईंदा।
हा भईया तोखे ई ऐॾा नखरा थई त तुंहिंजा ॿार त वरी माशा अल्ला आहिन न।
अरे ॿ ॾींहं लाए आयाऊूं दुनिया में। खाईंदासीं न त पो छा कंदासीं? मत्थे वेंदासीं भॻवान ॿि पुछींदो छा कयो तई हेठि?
अरे भॻवान त पुछंदो, पहिरियूं त माण्हूँ ता पुछनि कि एॾो मोटापो छो थियो तव भई? माण्हुंनि ॼे अॻियां ॿि त हलणों आ न समाॼ में।
समाज, अरे खायूं पांजे पीअ ॼो थो, त पो असां छो ॾिकूं? कमायूं था, खायूं था, उॾायूं था, छा करिणो आहे असांखें?
हो हो उहो त सही ॻाल्हि आ पर छा आहे कि न मोटा थींदा त वनो, पतो थई वेंदी आहियां वॻा वठणु हिते त साइज ॾिसी पहिरे ई चई छॾन था कि, आप, भाभीजी आप की नाप का नही है। त केॾी शर्म थी अचे पई पो।
त वॾी वॾी दुकाननि ते वेंदी कर न, मूंखे बि हीअं, ठिंदा। हाणे मां नंढी दुकान ते वेंदो ई न आहियां। हिकु दुकान ठाहे वठी आ, हुने वटि सभु मिलींदो आ।
अरे वॾी दुकानुनि ते वरी वॾा दाम न आहिनि छा?
अरे आहिनि त ठीकु आ न, छा करिणो आ? ॿ वॻा वठींदासीं साल भर में। छा थो वञे असांजो?
असां ॿ काथे था वठूं भाई? असांजे त वरी रोज़ जा आहिनि न, कॾहिं किटीअ जा खपनि, खपनि, त कॾी सत्संग जा खपनि।
हा लेडीज़ में इहो आहे न, मां त कुर्तो पज़ामो सलवाए वठां, बढ़िया कमु हले थो, छा करणो आ असांखे?
ह्म्म, असां जाइफ़ुनि खे त वरी फैशन जी बि त बाहि आ न, अॼु इहो थो हले त इहो वठिणो आ। अॼु शरारा थो हले, त अॼु घरारा था हलनि।
सही दीदी, सही थी चई।
हम्मम हम्मम, उहो ई आ। बढ़िया बढ़िया! ॿार त वया हूंदई न स्कूल?
हा बाबू वयो आ स्कूल। और ॿार मुंहिंजी जो धीअ वॾी आ, त ऑनलाइन तस सभु, घर में पढ़े थी पई।
हा, अच्छा अच्छा, सुठो सुठो! पाण पढ़ी करे कुझु करे ॾेखारनि भई। धीउ हुजे या पुट ॿिननि खे पढ़ाइणो खपे अॼुकल्ह।
हा हा ॿिनीन खे पढ़ पढ़ाई ज़रूरी थी वई आ न हाणे त।
हा सुठो आ पाण। ॿियो काॾे वयव वयो न आहे छा हिन बार?
बस! न अञा वयो न आहियां, वेंदुम वेंदुम वेंदुम।
चईं पियो न घुमण निकिरंदमि त! वियो नांईं? मुखे अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे।
तूं परेशान नथो, तुमखे वठी हलींदुमे।
न, हलो ठीक आ।
छा कंदेइ घर में वेठी वेठी! तूं हली हल जांइ। बाबू ई छॾी हल जैं, बाबू पाण पाण कंदो खाईंदो, ऑडर कंदो, खाईंदा रहंदा।
न न! मुंहिंजो बाबू बि तयारु थियो आहे। उहो चए थो मां बि हलंदोमांइ।
अच्छा हलंदो बाबू?
हा चए थो अमड़ तोखे न छॾंदो मय, गॾु गॾु हलंदो मय तोसां।
हिकु पोइो त सुठो ॾाढो सुठो सामानु वामानु खणींदो न पोइ असांजा बि।
हा त सामाननि जे लाइ यानी यादि थो अचे बाबू मुंहिंजो?
अरे छोकिरो जवान थींदा त सामान असां ॿुढा खणी ईंदासीं छा?
हा उहो त ठीकु आहे पर कुझु त खणंदे न? वीचारो उहो छा छा खणंदो? असां सिंधियुनि में बि त सामाननि जी बाहि हूंदी आहे की न। ट्रे ट्रे अटैचूं थी थी वेंदा आहिनि, ॿ बैग थी वेंदा आहिनि। असां बि त छॾंदा कान आहियूं, सामाननि जी त बारात था कढूं।
भई सिंधियुनि में त आहे भाई इहो ई, वेंदा ॿ ॾींहं लाइ सामान खणी वेंदा ॿ महीननि लाइ।
हा सभिनि जे हिते इहो आहे न। सिंधियुनि में खाधे पीते जो अलॻि कंदा, त जूतनि जो अलॻि रखंदा बैग। हाण छा कजे?
हा सिंधी में होल ज्यादा आहे। कम ई ना ईंदा आहिनि। घटि में घटि वध कंदा ई न आहियूं।
न, दिलि जा शाह जो हूंदा आहिनि।
सही दी।
हर शइ वधियल ई वणंदी हिननि खे चाहे खाधो पीतो हुजे, चाहे सामान हुजनि चाहे घरू हुजनि घर बि ॾिस न सिंधियुनि जा केॾा वॾा वॾा हूंदा आहिनि।
हा जीअं वॾो दिलि ऊंअ वॾो घरु हुनजो।
छा?
ॿियो ॿुधाए भेण?
ॿियो त सभु बढ़िया ई आ।
मां, मां ॿुधियो आहे कानपुर में मेट्रो चालू थी वेई आ।
हा, हा, मेट्रो चालू थी वई न अन्नां बि कमु हले थो पियो पाण।
अच्छा त तव्हांजे पासे आहे छा मेट्रो वेट्रो स्टेशन कोई?
असांजे पासे वारी अञां चालू न थी आहे, ठही वई आहे हिन पासे विजय नगर पवंदो आहे। न हिन पासे सटेशन अन्नां न ठही आहे। बाक़ी मेट्रो कॾी अथनि स्टेशन चवनि था अॻिले साल ताणीं उहो बि तैयार थी वेंदी। बाक़ी की असां खां आहे पंद्रह- वीह मिनट जी दूरीअ ते आहे। मोती मोती झील हुतां आहे स्टेशन हुतां पकड़ूं था पिया। मेट्रो में कॾहिं वञिणो हूंदो आहे त असां विया आहियूं हुनमें।
अच्छा, भीड़ वीड़ त न थींदी आहे न मैट्रो में दिल्ली वांगूर जीअं दिल्ली में भीड़ हूंदी आहे जाम।
न न हिते भीड़ कान अथई। हा, बाक़ी इहो आहे की शुरूआत में त बिल्कुलु पूरी ख़ाली ख़ाली वञे पई। हाणे वरी बि थोड़ा घणा माण्हू नज़र ईंदा आहिनि। न त पहरे त पूरी खाली गाॾी। आराम सां हिता बसि ॿ या टे माण्हू नज़र ता अचनि।
अच्छा।
हम, हाणे त पर वरी बि भीड़ थी तई।
हल ठीकु आ न। ईंदुमि त मां सोचां पो तोखां पुछी वठंदुमि अञा त यादि आहे मोती झील। तॾहिं विसरी न वञा, त पुछी वठंदुमि वरी स्टेशन केरु तई।
न न, उहो बाबू छॾे ईंदई न मुंहिंजो कार में छॾे ईंदई मोती मोतीझील खां सिधो सेंट्रल। जीअं न गाॾी पकड़ी हुजेई त सिधो सेंट्रल ता हाणे बि शुरू करे छॾी अथनि।
अच्छा।
हा, हा।
पोइ ॾाढो सुठो अथव, तव्हांजे लाइ त पोइ त जल्दी पहुची वेंदा हूंदो।
हा हीअ आ अटो जा त चक्कर ई न, न त केॾो ट्रैफ़िक आहे पतो त अथई कानपुर में केॾो ट्रैफ़िक पियो थो हले।
सही दीदी, बिल्कुलु सही दीदी, ट्रैफ़िक कानपुर में त ईंदो आहियां त सॼो ॾींहं बसि पो, पो, पो जाथे वन गदा खुदल पिया आहिनि। कॾहिं काॾे नाली थी वहे, काॾो गटर थो वहे, कानपुर जो ट्रैफिक बुरो आहे काफ़ी।
हाणे भाउ हेॾी बि त बुराई न कर मां हिन ई शहर में रहां थी मुंहिंजे लाइ त सुठो ई आहे।
न, न, आहे सुठो पर जीअं। मां वियो हुअुमि पिछली बार नवीन मार्किट बाबू वठी हलियो। अचणा ई अचण में ॿ घंटा लॻी विया जाम में फासी पिया हुआसीं।
हा इहो आहे जाम में अगरि फ़ाथव त गाॾी न हेॾे हिलंदी न होॾे हिलंदी।
वीचारु बाबू पर कक थी वियो सॼो। चइबो मामा सचो तव केतिरी भीड़ आहे हिते।
हा, हा, चवंदो आ वीचारो चवंदो आ पेर में ई सूर थो थी वञे इहो। दॿाए दॿाए जेके थींदा आहिनि।
हा हा एक्सीिलेटर, वीचारो पर कुझु वचारो मूंखे कुछु न पो चिए। अञा पोइ बि पुछे ॿिए ॾींहं बि मामा हली न काथे। मां ई कक थी वियुमि वेठे, वेठे कार मना कयोमांस, मां न वेंदोम।
हा इहो बि आहे अल हाणे अची ईंदे न त मेट्रो में वठी वठी हलंदी मै त हे ॾींहुं भीड़ न हूंदी
हा, हा हाणे हलींदासीं मेट्रो में हलींदासीं हाणे त।
हा जाम खां छुटकारो।
सही थी चई बिल्कुलु सही थी चई हाणे मेट्रो जी बढ़िया हले थी त सुठो आहे न।
हा, हा, हल ठीकु आ भा
हल ठीकु आ भेण पोइ मिलायू ता फोन हा जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
भेण - -